हेलो
नमस्कारअ
नमस्कार नमस्कार अच्छे अहाँ आजकल बहुत बिजी देखाइत छी किछु नया काम शुरू कने छी की बहुत दिन बाद बात भैल रहल छै पहिने जेकाँ समय नहि भेटैत छै मुदा आब आरामसँ बात करयके मन करै छै
हँ किछु दिनसँ वीडियो एडिटिंग सीख रहल छी रोज नया नया चीज समझके कोशिश करैत छी शुरुआतमे कठिन लागैत छै मुदा धीरे धीरे मजा हँ आबि लागैत छै अब ई काम बहुत रोचक लागेत छै
ई तऽ बहुत नीक बात छै आजकल वीडियो एडिटिंग बहुत कामक चीज भए गेल छै सोशल मीडिया पर सब वीडियो देखैत छैिय जा ई कला नीकसँ आबि जाय तऽ ई भविष्य लेल बहुत फायदा होयत मेहनत जारी राखू
बिल्कुल एहि लेल रोज अभ्यास करैत छी पहिने छोट छोट वीडियो बना रहल छी ट्रानंजिशन टेस्ट आओर म्यूजिक लगायब सीख रहल छी समय लागि समय लागैत छै मुदा ऐं सीखब अच्छा लागैत छी धीरे धीरे आत्मविश्वासपर आत्मविश्वास बढ़त छै
हमरा त हमेशा सोच होइ छै जे वीडियो केना एतेक सुन्दर बनै छै बैकग्राउंड म्यूजिक कलर अप इफेक्ट सब बहुत आकर्षक लगैत छै एहि मे बहुत मेहनत लागैत होय सीख वास्त आसान नहि होयत अछि
हँ मेहनत बहुत लागैत छै एकटा छोट वीडियो बनाबमे घण्टो समय चलि जाइत छै मुदा जखन अन्तिम रिजल्ट देखाइत छै तखन खुशी भेटाइत छै मेहनत। सफल लागैत छै एहि कारण मनोबल बढ़ि जाइ छै
अहाँ मोबाइलसँ एडिट करै छीिय कि कम्प्यूटरसँ हम सु सुनने छियै जे कम्प्यूटरपर बहुत अच्छा एडिटिंग होइ छै मुदा सीखब कठिन होइत होइत आ बहुत चीज समझे पड़ैत होइत।
पहिले मोबाइलसँ शुरू कै केने छलहुँ आब धीरे धीरे कम्प्यूटर पर सीख रहल छी शुरुआतमे बहुत कठिन लागै छै बटन आओर सेटिंग सब समझमे नहि आबै छै मुदा रोज अं अभ्यास से जरूर भऽ रहल छै
सबस बेसी कठिन चीज की लगैत छै हमरा तो टाइम लाइन देखी के डर लागैत छै कतेक लेयर आ कटिंग देखला पर बुझाइ छै बहुत मेहनत लागेत होइ देहरीिय बहुत जरूरी होए त।
सही कहैत छै टाइम लइन समझ समझब ज शुरुआतमे कठिन होइ छै मुदा धीरे धीरे सभ आसान लागैत छै कटिंग सही समयप करब जरूरी छै म्यूजिक। वीडियो मे लाइव मे बहुत ध्यान देबअ परैय छै
हँह डॉक्युमेंट्री स्टाइल वीडियो से बनबैत छी कि नहि हमरा एहन वीडियो बहुत पसन्द छै जखन कहानी म्यूजिक आ विजुअल एक सङ्ग चलैत छै तखन बहुत मजा आबैत छै प्रोफेशनल फिल्म आबै छै
हँ डॉक्युमेंट्री स्टाइल बहुत पसन्द छै यही लेल सिनेमेटिक वीडियो देखैत रहे छी कैमरा एंगल कलर और साउंड पर ध्यान दे छी धीरे-धीरे सीख रहल छी भविष्य मे बेहतर। बना क इच्छा छै।
आजकल ए आइ सेहो बहुत उपयोग होए लगल छै बहुत लोग ए आइ से वीडियो बना रहल छै एहिहसँ काम आसान बल रहल छै मुदा असली क्रिएटिविटी आदमीके दिमाग से आबैत छै मेहनत जरूरी छै।
बिलकुल सही इ मदद जरूर करैत छै मुदा सोच सोच आदमी के होइ छै कहानी केना बत बतेबा उ भावना केना दिखेबा ईस। तब अनुभवसँ आबै छै एहि लेल रोज नया चीज सीखब जरूरी छै अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण छै
हमरा लगैत जे अगर आदमी धेर्य राखत तऽ कुछो सीखि सकथि छै शुरुआतमे सब कठिन लागेत मुदा धीरे धीरे अनुभव बढ़त बस बीच मे हार नहि मानबेके चाही सफलता समय स आबै छै
बिल्कुल सही कहैत छी हमरो पहिनेे बहुत गलती होइत छल कतो बेर वीडियो खराब बनैत छल मुदा छोड़ल नहि अब थोड़ा सुधार महसूस होइत छै एहि कारण मेहनत जारी रख राखै छी।
हँ हँ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करबाक सोचैत छै कि नहि आजकल बहुत लोग अपन तलाक होते ही देखबके चाही अगर कन्टेंट अच्छा तऽ लोग पसन्द सेहो करै छै भविष्य ले इ अच्छा मौका आ छै
हँ भविष्य मे जरूर अपलोड करब पहिले कौशल मजबूत करब कोशिश करैत छी जब विश्वास बढ़त तखन चैनल शुरू करब अच्छा कॉन्टेंट बनाबै के इच्छा छै से धीेरे-धीरे सब सम्भव होइ।
म्यूजिक चुनब सेहो कठिन होय गलत म्यूजिक लगला से पूरा वीडियो खराब लगे सही भावना वाला म्यूजिक बहुत जरूी छै एहि से बीडियो के असर बढ़ैत छै दर्शक जुड़ल महसूल करैत छै।
हँ म्यूजिक बहुत महत्वपूर्ण होइ छै हूँ दुःख वाला दृश्यमे अलग म्यूजिक चाही प्रेरणा वाला दृश्यमे अलग हँ सही म्यूजिक भावना मजबूत बनाबैत छै एहि लेल चुनयमे समय लागै छै।
हमरा लगेत छै जे वीडियोटिकस से तकनीक नहि अछि ई एक तरह कला छै जहाँ आदमी भावना समझै छै तखन वीडियो दिल छू लेय छै कहानी जीवित लागे छै दर्शक जुड़ी जाय छै
बिलकुल सही कहैत छी अच्छा एडिटर सिर्फ कटिंग नहि करैत छै ओ ओ कहानी के मजबूत करैत छै दृश्य आवाज आओर भावना जोड़ी कई असर पैदा करैत छै एहि लेल धैर्य आओर क्रिएटिव सोच जरूरी छै।
अहाँसे बातके बहुत प्रेरणा भेटैत छै आब हमरा सेहो लगैत छै जे नया कौशल सिखबाक कोशिश करबाक चाहि समय सही लगा सही जगह लगाबैयसँ भविष्य बेहतर बनी सक मेहनत हमेशा फायदा देैत छै।
हँ सिखब कभी बन्द नही करब चाही आजकल डिजिटल दुनिया बहुत तेजी से बदल रहल छै जे सिखैत रही ओहि के फायदा भेटाइत बस धैर्य राखू आओर लगातार मेहनत करैत रहू सफलता जरूरी भेटत
कालिह हम पहिल बेर छोट वीडियो एडिट करैके कोशिश केलहूँ शुरुआत मे बहुत गलती भेल कतेेको बेर गलत बटन दबी जाइ छै मुदा धीरे धीरे कनि समझमे आयब लागल सीखब रोचक लगे लगल छै
शुरुआतमे गलती होयके सामान्य बात हइ छै हमरा पहिले बहुत परेशानी होइ छल कतेक बार पूरा प्रोजेक्ट खराब भय जाइ छल तऽ मुदा अभ्याससँ सभ ठीक होय लागै छै आओर धैर्य बहुत जरूरी छै
हमरा सबसँ कठिन एडिटिंग लगैत छै सही जगह वीडियो काटब समझमे नहि आबैत छै कखनो जल्दी कटि जाइत छै कखनो बहुत देर तक चलैत रहैत छै एहि कारण वीडियो अजीब लागैत छै
कटिंग धीरे-धीरे सीख सीखल जाइ छै पहिले वीडियो के भावना बुझाय पड़ै छै कहाँ र रुकबक चाही या कहाँ बदलक चाही ई अनुभव। से आबै छै बहुत वीडियो देखलासँ सेहो समझ बढ़ै छै।
हम काल्हि एकटा सिनेमेटिक वीडियो देखलियौ ओकर कलर आ म्यूजिक बहुत शानदार छै पूरा वीडियो फिल्म जेकर लगैत छै ओहिी तरह वीडियो बना बनाबयके मन करैत छै मुदा सिखयमे समय लागत।
हँ हाँ सिनेमैट्रिक रीडिंग में बहुत ध्यान देब परई छै कलर ग्रैडिएंट बहुत महत्वपूर्ण होय छै सही रोशिनी अ म्यूजिक वीडियो के अलग अस्तर पर लै जाय छै धीरे-धीरे सब। सीखल जा सकैत छै।
हमरा् टेक्स्ट ऐली मेंस लेकिन बहुत अच्छा लगई छै जखन सब स्क्रीन पर सुंदर तरीके से अबै छै तखन वीडियो प्रोफेशनल लगई छै यही चीज केना सिखल जाय शुरुआत कहा स करी।
पहिले साधारण ट् से शुरुआत करू धीरे धीरे मौशन और इफेक्ट जोड़ू बहुत कठिन चीज एक साथ सिखबत जरूरत नै छै छोट छोट स्टेप में सीखब त असान होयत छै नियमित अभ्यास बहुत जरूरी छै। ठीक।
कल ही हम घंटो म्यूजिक खोजैत रहे सही म्यूजिक भेटबे न करैत छै फेर बुझााय जे म्यूजिक चुनब सेहो कला छै गलत म्यूजिक पूरा विडियो के भावना बदलि देत एहि में बहुत खोचबाकाग पड़े छै।
चलऽ ठीक तऽ तऽ धीरे-धीरे तू अभ्यास करत त जरूर सिख त चल ठीक बा।
ठीक।